हेलो आवाज जैयऽ ठीक हइ प्रणाम
खुश रहू
आऔर की सब भ रहल छै
किछो नहि भऽ रहल छै उएह कनि टी वी देखैत छी सीरियल आ टाइम पास करैत छी
ओ भोजन खाना खेलउ
हँ खा भानस तऽ भऽ गेल भोजनो कऽ लेलहुँ
की सब खे की सब बनेने छलियै
आइ बनेने छलियै ओल के सब्जी चावल चटनी
मु लेकिन बड मोन अथी करै एहन एहन चीज के नाम ले लेबै तऽ बर्दाश्त हेतै ककरो
ह आ एकके सए रुपैए एखन ओल दै छै सस्ता नहि दै छै
तैयो महँगा रहै छै कोनो चीज नहि तहने नीक लगैत छै खायइमे
तऽ हम तऽ आधा किलो अन्ने रहियै तऽ दू दिन बनेलियै एक दिन चटनी एक दिन सब्जी
हम रहे रातिमे कोबी खरीद कऽ अनने
केना सए रुपैआ देने हयैत
सए रुपए किलो पचासके आधा किलो ओकरा चारि टाइम बनेलबियै कनि कनि कम
ह तऽ बात तऽ बराबरे भेल हम ओल अनलो सए रुपैआ अहाँ कोबी अनलहुँ तऽ दुनू आदमी तऽ सए रुपआ पर गेलहु
हँ आइयो बनेलहु है और बचा क रखलहु हैंू तीन दिन दू दिन कनि कनि आओर बनेी तहन जााके पैसा खतम हेते सघते पचास रुपआ के
हँ हँ
छै ने कोनो पता नहि त
महगे चीज खायमे नीक लगैत छै
जहन सस्ता हयत तहन फेर वैलू खतम हो ओह नहि हयत
हँ हँ
परोर अनलिए अथी की कहै छै आइ बनेने छली ओना आलू बगी के सब्जी करैला भरुआ करैला तऽ भरुआ आ भरुए वालला एगो रस नहि बनबे छलियै से वाल रस झोर
हँ
हँ
बच्चाके तबियत ठीक भेल
आराम तँ दबाइ देलिया आराम छै आब राति मे देबे
हँ
माल मालदह हम केना दैया गाँवमे
सौ रुपैआ दइया किलो
ए सौ रुपए किलो के सौ के दू किलो
सएके पहिले दै छलैएा डेढ़ किलो अ सवा किलो आब अखन सौ के किलो कऽ देलकैयए
सौ के दू किलो ओतय दै छै लेकिन हम तैयो नहि खरीदै छियै एतेक महँगा छै एते नीक लगैत रहै छै देखय मे पर नहि खरीदय
तैयो नहि खरीदै छी तऽ आब कहिया खरीदबै आब तऽ सीजन जाय बला अइ
रातोमे सए के दू किलो दजै पर नहि खरीदलहुँ सौ रुपैआ खर्चा होय जात पैसाे
तऽ अहाँ सए रुपआ के कोबी खेबे लेकिन सए रुपआ के अथी ने खेबे
दू सए रुपआ लेबऽ गेल रहिये ओहिमे आठ दिन के सब्जी लेब कर आलू गोभी टमाटर सजमैन आरो अरबी के पत्ता मतलब आ ओहि दिनक सब्जी के जोगड़ क लबै छिय
हुँ
तऽखन की सब लेबेय नहि ले लिय आँटे सब्जी लौक आबि गेलिए
हुँ
टमाटरो महंगा दइ छै अखन पचास साठ सँ ठेक गेलैय
हुँ हँ टमाटरो महगा भऽ गेलै
नहि ब अच्छा सुनू ने प्याज ने ग प्याज तऽ बड महगा प्याजो महँगा भेलय या
प्याज एतऽ दै छिय सौ के तीन किलो चारि किलो
हँ तऽसाद महँगे भेल ने चालीस रुपए किलो
तऽ बरसात में तऽ प्याज सब बेर महगा भऽ जाइ छै आइये थोड़े भेले बरसात तहिमे तऽ महगे भऽ जाइ छै
प्याज टमाटर हर चीज कें मंगाई छै कनि न कनि ह आ जे चीज मे ज्यादा टाइम लागत नीक लागत खा लेम तामे ओ चीज आबै हो मे एक घंटा लागत
हँ
आ संगे होईया इ काज की नहि
कथी
जेरा कोनोन चीज बड़ पसन्द है खाय मे पर ओ चीज कें पीछा मे टाइम कते लागए छै
हँ से तऽ लगबे करै छै
हुँ चीज कि भेल पता हय कड़लाके भड़ूआ
हँ
बड़ नीक लगै छै ने
हँ तऽ मेहनत करे छै तऽ भरुआ निकलेे ओकर नामे छै भरुआ मतलब भैरर कऽ बनाउ
हां मेहनत कतेय रहै छै
जी पर सुआदो दैया ने मेहनत लगैया तऽ सुआदो तऽ दैया जी पर
हम बनेलिए खाब त आउ ओ नहि कहब जें नहि कहलक
ऽ हम केना आबि सकैत छी
नै कहलहूँ ऐं बरसाटे ता आबि जाउ
बरला हमरा बड़ महग पड़त ओहिके लेल हमरा ओतय दूर जाय पड़त एहिसँ नीक हम अपने बनाकऽ खा लेब
हां अ बिलकुल परफेक्ट बात बजलु है पता ने केहन बनल आब खेबै तहन पता चलतै हमरा
खाकेऽ फोटो भेज देब
बाय ठीक छै
बरसात के मौसम छै तऽ चारि टाइम खैब दू टाइम खैब आ की ओथी खाइ छी भरुआ
नहि पुछू एखन सारा चीज के महंगाई बढल छै
चाहे माछ खाउ मा माछे भात खा लिअ बना कऽ
सुनू ने ओ जेकरा तऽ अहाँ कहै छियै बता केना दै छियै तीन सौ रुप रुपये किलो
हँ तऽ तऽ देबे करत ने से तऽ देबे करै छी
तऽ एहिसँ बढ़िया नर्मल खाना ने खा लेते से कहू कि जरूरत छै नार्मल खाना दाल भात सब्जी चोखा पापड़ खाउ सबसँ निक खाना
ई बात तऽ छै लेकिन आब जे खाय छै ओ सब चीज तकरा लेल तऽ ओ अनूपे छै ने
से तऽछै लेकिन तयो की कर सकै छी कोन लिय स्वामी भोजन करु भोजन करू ने हम अहाँकेँ देखै छी परस क देलू हँ एते प्यारसँ घरवला के भोजन देलिय कहलिए है खाउ अहाँ
घरवला तमसैल छथि अहाँके की
अह अह कह हम अहाँ कह हम कहाँ अहाँ से मगलू हं हम कहलिये खा लियै टाइम भऽ गेलै
तऽब तीन बजै छै तऽ आब कखन खेथिन
हू नश्ता भेल छै
हू
पता ह हमर काल मे चारिटा चारिटा के पाँच टा जीरो जीरो लिखा गेल से पता अप कयले ने सबटा अहाँ के चक्कर मे
कियै
हम ई बात ओकरा कहलिय मुकेश ओल जेना कोल कोद करै करै छै ने आ जहन उठा नहि पबै छै के त जीरो जीरो लिखा गेल छै कॉल के गिनती भऽ गेल छै
ओ
पागल कहलकय ए‌ मौसी तऽ ओहि की केलही हम कहलिय रौ एना ए बात एकटा त हमरो भेल छै लेकिन तोरा तऽ तीन चारि गो भऽ गेल छौ हम कहलिय कि से करे छियै जेहन उठबे छी तऽ जीरो लिखा गेलियै हे
तऽ ओ कइलै हम तोरा पहिले कह लै छियौ ने ई जब अथी हेतौ तऽ तू हमरा कहि देल करिए पहिले फोन कऽ कऽ
सबमे जीरो लिखा गेल छै तीनटा मे जीरो जीरो जीरो
हँ
आ जीवन दिखाय से तैयो हीन लेने छै कि मतलब एते कॉल भऽ गेलै
ओ तऽ तऽ ठीक छिय ने अहाँके पाइसँ मतलब यए ने
जाय अ बात नहि बाजै छै
ह बतेलियै बौआ केना
अखने छलैया केने बतियायल छलै बोस सब हँ ठीक ये
आ ई के बीरेन्दर
हँ ठीके
आ रघुबीर
ह रघुबीर बिरन्दर सब ठीक अच हमरा दिमाग मे ऐल कथी पता है
कथी
एकदम नीक नीक चीज सब खाय के मन कर रहै छै स्पेशल खाना सब
हूँ ई बात तऽ छैहे हमरो आ मोन करैया माछ मोस खायके
हमरा कहलखिन की बोल रहे है पता छौ अंडा बना लेलियअ हम की कहलियै हम नहि बना
हँ
बनाउ पता ने हमरा ने स होत गस सिल्डर अथी करू फे बनाउ फेर पूरा जब नहि बनयब भन
अहाँके तऽ आब दूटा चूल्हा एतह तैयो अहाँ परेशान भेल रहैत छीयै ए
सिलिडर जे एकेगो अछि
तऽ सलेंडर थोड़े छुआए छै चूल्हा ने छुआए छै
हा खोलू फेर ओहिमे सेट करू फेर नीचा ऊपर कऽ के बनाउ अथि करो हम नहि भेलियै मोन नहि हमसभ कनि फेर उएह करैलाके सब्जी आलू कभी के सब्जी भात माम क ह खाना करब ने
सब दिन तऽ ओ बेचारा दिन छुट्टीए मे रहे छथिन आइ घर मे छलखिन हे तऽ बनााके अहाँ दैतियै ने नीक नीक उ